नमस्कार नमस्कार सब ठीक छैय ने?
हँ सब सही
आइ हम कॉलेज जीवन पर चर्चा करै चाहै छी। कियकि विद्यालयक जीवन आ वास्तविक दुनिया वि सबसे महत्वपूर्ण चरण कॉलेज जीवन मानल जाइत छै एहि समय मे विद्यार्थी केवल कितबक य्ा नहि बल्कि जीवनक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव सेहो प्राप्त करैत छथि
अहाँ बिलकुल सही कहलियए कॉलेज जीवन एहन समय होइ छै जत व्यक्ति धीरे धीरे बच्चा स जिम्मेदारी युवक अनुबाकबाक दिशामे आगे बढ़ैत छै
बिलकुल काली हम सोचैत छलहुँ जे विद्यालय मे अधिकांश निर्णय शिक्षक आ अभिभावक लेल छथिति मुदा कॉलेजमे विद्यार्थीक के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेबय पड़ैत छै
बिलकुल एहि कारण कॉलज जीवै व्यक्तिमे आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी आ आत्मविश्वास विकसित करैत छै
ब बिलकुल हमरा लगैत छै जे कॉलेज केवल डिग्री प्राप्त करबाक स्थान नहि बल्कि व्यक्त व्यक्तिगत निर्माणक एक महत्वपूर्ण मञच सेव छै
साह कली एटा विद्यार्थी विभन्न पृष्ठभूमि लोककसँ भतत छति जाहि स हुनकर सोच आ दृष्टिकोण व्यापक बनत छै
बिलकुल कलियामे एक विद्यार्थी अनुभव पढ़ैत छैलु ओ छल जे कॉलेज पहुँचला बाद पहिल बेर हुनका अपन समय पढ़ाइ आ भविष्य्यक योजना स्वयं बनबय पड़ल ह
हँ ए एहन अनुभव व्यक्तिके वास्तविक जीवन लेल तैयार करैत छी
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवनक सबसँ पैघ विशेषता ई छै जे अतेक दोस्ती बहुत गहरी बने छै
जी बिलकुल कॉलेजक मित्र सब अक्सर जीवन भर स् रहैत चति क्य कि ओ संघर्ष पड़ै सपना अनुभव सब एक स साझा कर पृछति
बिलकुल सच कहू त कॉलेजे कैं्पसमे बितला गेल समय बहुत लोकक जीवनक सबसे यादगार समय मानल जाइ छै
हँ कियकि एहि समयमे पढ़ाइक सङ्ग सङ्ग सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता विभिन्न गतिविधिमे भाग लेबाक अवसर बतैत छै
बिलकुल सेवात अ भूत बेर जीवनमे सफलता केवल शैक्षणिक उपलब्धि स नहि बल्कि व्यवहारिक कौशल त सेहो निर्धारित होइ छै
बिलकुल केओ श्रोतमे रुचि विकसित करैत छै केओ व्यवसायमे केओ कलामे केओ समझिक करियौ मे
कल अब एक प्रेरणादायक बात पढ़लू कॉलेज केवल कैरियर निर्माणक स्थान ह बल्कि चरित्र निर्माणक स्थान सेहो हो प छै
ई बात बहुत गहरी छै एहि समय मे बनल आदत सोच मूल्य अक्सर पूरा जीवन संग
बिलकुल हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवनमे समय प्रबन्धन सिखनाइ बहुत जरूरी छै कियकि स्वतन्त्रता बढ़ला स जिम्मेदार सेहोहो बढ़ेैत छै
बिलकुल जे विद्यार्थी समयक सही उपयोग करै सीख लैत छथि ओ पढ़ाई आ व्यक्तिगत विकास दुनू क्षेत्र मे बेहतर प्रदोत्सन करैत छथि छथि
ह बिलकुल बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा कॉलज जीवनमे चुनौती करियर तैयारी परग प्रतियोगी वातावरण आ भविष्य योजना पर आरो विस्तार चर्चा कर बकी छै
जीवन अक्षरो चुनौती दुनू आ एहि समयमे भेल गेल निर्णय भविष्य पर गहरा प्रभाव छोड़ैत छै
बिलकुल हमरा विश्वास छै जे विद्यार्थी सही दृष्टिकोन अनुशासन आ मेहनत मेहनतक संग कॉलेज जीवन बित्वइ तऽ ओ अपन भविष्य लेल मजबूत आधार तैआर करैत छै सकैत छै
जी बिलकुल कॉलेज जीवन एक एहन यात्रा छै जाहिमे सिख संघर्ष मित्रता आ आत्मविश्वास संघ एक संघ चलैत छै
बिलकुल तखन अगली बेर हम कॉलज जीवन चुनौती रोजगार तैयरी प्रतियोगित आ युवा सपनाक विशेष विषय पर आरो विस्तार से चर्चा करब
जी बिलकुल कॉलेज जीवनक चर्चा करैत समय एहि बातके समझनाइ बहुत जरूरी छै जे ई समय केवल आनन्द स्वतन्त्रता नहि बल्कि भविष्य्यक नीव तैयार करबाक समय सेहो होइत छैय।
बिलकुल कहलियै हम सोचै छलहुँ जे जखन विद्यार्थी पहिल बेेर कॉलज पहुँचत तखन हुनकर मनमे बहुत उत्साह जिज्ञासा आ कतेको सपना एक संघ मौजूद रह छै
एहि के लिए बहुत विद्यार्थी अपना गाँव शहर या परिवार से दूर आबी के नबा वातावरणमे प्रवेश करैत छथि जाहि कारण जीवनक नवा अनुभव प्राप्त होइ छै
हमरा लगैत छै जे प्रारम्भिक समय मे बहुत विद्यार्थी के नवा म माहौल सँ सामंजस्य स्थापित करबाकामे किछु कठिनाइ सेहो होइत छै
हँ मुदा धीरे धीरे ओ नवा मित्र बनबैत छथि शिक्षक सभ सग परिचित होइ छथि आ कॉलेजक वातावरण हिसा बनि जाइत छथि
कल्ही हम एक छात्रक अनुभव पढ़लौ ओ कहैत छलाह जे कॉलेजमे आबी के ओ पहिल बेर उनका एहसास भेल जे दुनिया विद्यालयक सीमिति वातावरणमे बहुत पैघ छैय।
बिल्कुल कॉलेज विभिन्न विचार संस्कृति आ सोचक संघ परिचित करबैत छैय। जहिसर संघ व्यक्तित्व दृष्टिकोण व्यापक बन छैय।
सच कहू तो कॉलेज जीवन में दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छैय। कतेको मित्र कठिन समयमे परिवार जेका सहयोग करैत छथि।
सहि बात परीक्षा परियोजना प्रतियोगता आ व्यक्तिगत चुनौती सभक दौरान मित्रक सहयग बहुत मूल्यपन्न होइत छैय।
बिलकुल हमरा लागै छैय जे कलेज जीवन एकटा महत्वपूर्ण पक्ष आत्मविश्वास विकास सेहो छैय।
बिलकुल मंच पर बोलबई प्रस्तुति देनाय समूह नेतृत्व करनैय आ विभिन्न गतिविधि मे भाग लेने आत्मविश्वास
काल्ही हम सोचे छल जे बहुत विद्यार्थी कॉलेज मे आबै के अपन सितल प्रतिभा सबक खोज करैत छथि।
हँ केओ कि सगीत मे रुचि विकसित करैत छैय। किओ लेखन मे किओ खेलकूद मे ओ किओ सामाजिक नेत्व
हमरा लगै छैय जे कलज जीवन व्यक्ति के असफलतासँ निपटाइ सेहो सिखाबैत छैय।
सही कहलियए प्रत्येक प्रतियोगिता मे सफलता नहि भेटैत छैय। मुदा असफलतसँ शीख क आगे बढ़नाइ ह एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल छैय।
बिलकुल कल्हि हम एक प्रेरणादायक कथन पढ़लहुँ कॉलेज तोहर भविष्य नहि बनबेय छैय बल्कि त तोरा भविष्य बनबैय ल त्यार करैत छै
ई बात बहुत गहरी छै अक्सर सब कॉलज दैत छै मुदा अवसरक उपयोग विद्यार्थीके स्वयं करबाक होइत छै
सच कहु त समय प्रबन्धन कॉलेज जीवनक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सबमे से एक लगै छैय।
बिलकुल पढ़ाइ मित्रता गतिविधि परिवारो व्यक्तिगत लक्षय सबक बिच सन्तुलन बनाइ रखनाइ आसान नत होइत छैय।
हमरा लगैत छैय जे विद्यार्थी एहि संन्तुलनके सीखी लैत छथि। ओ बादमे सेहो सफल रहै छथिन।
हँ कियकि जीवन अधिकांश क्षेत्रमे समय प्राथमिकता सहिब प्रबन्धन बहुत महत्वपूर्ण होइ छैय।
बहुत नीक चर्चा भए रहल छथिन मुदा कैरियर तैयारी रोजगारक प्रतिस्पर्धा उच्च शिक्षा आ कॉलेजक अन्तिम वर्षक चुनौती पर आरो विस्तार से चर्चा कर बाकी छैय।
जी बिलकुल कॉलेजक अन्तिम वर्ष अक्सर उत्साह चिन्ता उम्मीद आ भविष्यक योजना सभ संग भरल समय होइत छै
हमरा विश्वास छै जे कॉलेज जीवनक अनुभव व्यक्ति के केवल पेशेवर रूप से नहि बल्कि मानसिक आ सामाजिक रूपसे परिपक्व बनाबैत छै
सही केहलियै एहि कारण बहुत लोक जीवनक कतेको बस बात कॉलेजे एक दिन सबके अपन जीवनक सभसँ महत्वपूर्ण ओ यादगार समयक रूपमे याद करैत छथि
बिलकुल आब हम कॉलेजक अन्तिम वर्षक बारेमे चर्चा करय चाहैत छीय कियाकी ई समय अधिकांश विद्यार्थी लेल उत्साह आ चिन्ता दुनूक मिश्रन होइत छै
बिलकुल जी जखन कॉलेज जीवन समाप्ति दिश बढ़ैत छै तखन विद्यार्थी सब धीरे धीरे वास्तविक पेशेवर दुनियामे प्रवेश करबाक तैयरी शुरू करैत छथि
कलिय हम सोचै छलहुं जे पहिल वर्षमे जे विद्यार्थी बहुत उत्साहित आ अन्जान रहै छथि अन्तिम वर्षमे पहुँचते पहुँचते बहुत परिपक्व भए जाइत छथिन
सही केहलियै अनुभव संघर्ष सफलता असफलता सभी व्यक्ति के धीरे धीरे म जबुत बनबै छै
हमरा लगैत छै जे अंतिम वर्षमे कैरियरक चिन्ता बहुत बढ़ि जाइत छै किएकि प्रत्येक विद्यार्थी अपन भविष्य सुरक्षित देखय चाहैत छै
हँ क्योकि रोजगार खोजैत छै किओ उच्च शिक्षा लेल तैयारी करैत छै आ किओ अपन व्यवसाय शुरू करबाक सपना देखैत छी
सच कहू तो एहि समयमे तुलना करबाक प्रवृति सेहो बढ़ि जाइत छै विद्यार्थी अपन मित्र सभक उपलब्धि दी कतेको बेर स्वयं पर अनावश्यक दबाव महसूस करैत छथि।
बिलकुल मुदा प्रत्येक व्यक्तिक यात्रा अलग होइ छै सफलता लेल सभय सबक समय ओ मार्ग समान नहि होइ छै
काल्हि हमे एक शिक्षकक विचार पढ़लुं ओ कहैत छले जे कॉलेज छोड़ैत समय सभसँ महत्वपूर्ण चीज अंक पत्र नहि बल्कि सिखनाई आ विकास विकसित एकल केल लेल कौशल होइ छै
ई बहुत मूल्यवान विचार छै ज्ञान अनुशासन संचार क्षमता आ समस्या समाधान कौशल दीर्घकालीन सफलतामे अधि दिक यगदान दैत छै
हमरा लगैत छैय जे कॉलेजक अन्तिम समयमे विद्यार्थी सबके अपन उपलब्धि आ कमजोरी दुनू ईमानदारी से मूल्याङंकन करबाक चाही।
सहिबात आत्ममूल्यान कन व्यक्ति के स्पष्ट दिशा चुमबक शक्त द छैय।
कल्हि